हेलो हँ हेलो हँ हेलो आवाज आबि रहल ह हेलो हँ आवाज आबि रहल ऐ
हेलो
हँ हँ हम सुनि रहल छी हेलो
हेलो
हँ हम सुनि रहल छी बाजू हेलो हेलो हेलो हँ आवाज नहि आबि रहल अय
हेलो
आवाज नहि आबै ये नेटवर्क इशू ये शायद
ओ हमरा तॅं वाई फाई सॅं कॉल केलो है ओना न आब रहल कानिकबो हेलो
हेलो
हँ हम सुनि रहल छी अहाँके आवाज
हेलो हेलो
हेलो हमरा सुनाई दऽ रहल हँ हम सुनि रहल छी अहाँके आवाज
हेलो
हम तऽ अहाँसे अहाँके वाइ फाईसँ कॉल केलहुँ हँ नहि भऽ रहल ह हेलो
हेलो
हँ हँ हम कहलहुँ हमरा वाई फाई से कॉल केलहु है
नेटवर्क वला एरियामे जइयौ ने
हम नेटवर्क वला एरियामे छी आओर हम एतहिसँ सभसँ बात करैत छियै अहाँ अहाँ देखियौ अहाँके नेटवर्क ठीक अइ
हेलो